हू आर बताउ की हाल समाचार
ठीक छै तू कह की करै छह।
बैसल छियै अपने लाइब्रेरी सँ एयलियै कनि देर पहिले
अच्छा अच्छा चलैय छै पढ़ाइ लिखाइ ठीक ठाक
हू
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै बढ़िआ
हँ हँ पढ़ाई लिखाई चल रहल छै
माँ कि करै छैअ
माँ आराम कऽ रहल छै।
ओ
आर तहन की राति मे सुनै छिय शिवम सब की कहै छले राति मे।
की
शिवम रोज जाइ छै ऑफिस।
हँ हँ जाइ छै कि।
आब रोज जाइ छै।
ओ बीच मे अपन ओकरा नय मोन छलै इंटरव्यू तऽ इंटरव्यू देबय के छलैया प्लस कनि पता नहि ऑफिस मे आब केना की बात छै ओकरा तऽ सिस्टम तिस्टम जादा आनि कऽ दऽ देलकै कियाक नै गोडाम बना दै छै ओकरा
हँ
आब पता कनी मोन एकर दुखी भऽ गेल छलै, कहे छलै न जाय के मऽन करेया, एगो दूगो स्टाफ सब हैटियो गेल छलेया
ह
तैं अपन आठ दिन केलकै घरसँ काज फेरो बीच मे जाय लगले यऽ फेर शैन दिन खाली नहि गेल रहे कहलकै आय नै जायके अछि। फेर आय तऽ गेबे केलय ये।
इंटरव्यू वगैरह नहि दऽ रहल छै।
इन्टरव्यू वगैरह तऽ दऽ रहल छै एहन नहि छै दऽ रहल छै। द रहल छै ईंटरभीउ वगेरहं
धीरू मामा सेहो दोकाने खोलऽ केॅं प्लानिंग मे आब आबि गेलखिन फेरो
भगवान करो रे ओकरा किछु ते किछु कड़य पड़तै ओहो तऽ
की दोकान खोलबाक चाही हुनका कि नहि खोलबाक चाही।
हाॅं हमरा हिसाबसँ खोलबाके चाही।
दरभंगा में चलतै दुकान गाँंव घऽर मे।
चऽला तऽला के बात नय छै बसरते ऐकेटा प्रॉब्लम छै जे घऽर के माहौल के लऽ के कनि हमरा दिक्कत भऽ जाय ये।
माहौलके केना सुधारल जाय जा सकैय।
माहौलके तऽ ओकरा या तऽ फेर इग्नोर करऽ पड़तै आँखि मुनिकऽ चलऽ पड़तै अपन, अपन काज पर ध्यान देबऽ पड़तै। कियकि तऽ किछु चीज एहन छै जे बदलल नहि जा सकैत छै।
अहिमे गलती केकर छै।
गलती एहिमे ह गलती एहिमे दुनू तरफ छै। आओर जादा गलती एहिमे बाबूके छै।
उहुं
तऽ
जादा गलती जे आदमी के दिक्कत भऽ रहल छै ज्यादा गलती ओकर छै।
ओ तऽ छै लेकिन समयके साथ गार्जियनोके ई बात समझऽके चाही जे धियापुता के हम जते टोर्चर करऽ चाहे छियै तऽ कनि धिय पुता के जगह पर रहि कऽ देखियौ। मतलब कखनो भी ककरो किछु कर या तऽ धीरू बाबूके जगह पर रहि कऽ अपना आपके इमेजिन करो
आ या तऽ बाबू धीरू के जगह पर रहि कऽ देखौ जे ओकरो अखन दुनििया मे कते स्ट्रगल करय पड़तै यदि हमही गार्जियन भऽ कऽ ओकरास हम एहि तरीकासँ परेशान हेबै ओकरासँ या फेर ओकरा हम हमेशा नीचाँ देखेबै किछु करबै तऽहनते केना काज चलतै। गार्जियनक कनि प्रोत्साहित कर पड़ै छै बच्चा प्रोत्साहन देब पड़ै छै। से सब दिक्कत छै बाकी बाहर ओ कहे छै हम रहि न पायब हमर शरीर एलाउ न करे से तोहू सुनने हेबही
बहुत दिन बाद बारिश हेतै लेकिन
आ
शरीर तऽ हमरा कते बढ़िया बुझा ह देखा सुन मे पता नहि
तोरा बुझाय छौ लेकिन आब ओकरा कि बात छै ओकरा साथे तो जॉब पर हम नहि जाय छी। तऽ केओ नहि जाई छै
कनी मनी मोनो के बदमाशी बुझल ह
बदमाशी छै ने वएह त तोरा हम कहि रहल छै धीरू के बाबू के रहि बाबू के जगह पर रहि के अपन सोचा पड़ते है जे यदि आइ होम ग्जियन रहती आ हमर बच्च एहि तरीकाँ तीस बत्तीस चौंतीस तकेदी एम्हर हमम्र बुआइ पहनाइत रहिते गप मारैत रहिते हमरा केहन फील होत ओर बाबूके धीरू जगह पर रहय पड़तै जे ओकरा कनि हमरा समझाबय पड़त दिन दुनिया एना नहि छै हमेशा गुस्सा करै छियै हमेशा एना एना ओना करबै तऽ कमरा लगतै सेहो बात नहि छै। ओरा समझाबऽ पड़तै जे भा
तर पता छौ मुख्य मे एकर मुख्य वजह कि छै।
कि
आप मे जे बात विचार नहि है से बातचत
ह ओ सभसँ बड़का छै कारण बिना ओ अपना नानी गाव मे सभ बतियाय छै ओतए जते एकरा सभके कोनो सॉल्यूशन नहि ठीक छै।
हू
मतलब सोल्यूशनो ओहो सभ न देबा चाहते किय भ ओकर घर के छै समस्या ई तऽ घर कऽ समस्या छै तऽ घरे के लोक लग के कहऽ पड़तै आ घर कऽ लोक एक दोसरसँ कनेक्टेड छैहे नहि बढ़िआ सँ कोनो भी समस्या सुनऽ के लेल पहिले एक दोसरसँ कनेक्टेड होबय पड़ैत छै।
व्यापार करय के लेल गाव घर मे चाहे दरभंगा मे जेहन सोसायटी छै जेहन समाज छै ओहिके लेल तऽ या तऽ बढ़िआ पैसा चाही पहिले बुझल ओहिके हिसाबसँ ओन जगह चाही ओन आदमी चाही बुझियै हिनका हम हमरा एतय आयल रहथिन कर्ज पट्टी आयल छलियै हिनका बुझलियै
हू
दू दिन रहल रतन क्यावती मे
अच्छा।
आ कर्जा पट्टीमे के तऽ हिनका दिमाग मे किु से किछु कखनो तक कन्फ्यूजन जे भाई क लियिया ओ दुकान खोललिय वगैरह वगैर पप्पा हमर कहलखिन जे हमर हमरा पास एग काउंटर ए लि लऽ जाउ काउंटर यूज करू
एक बेर ओपनिंग कऽ लिय ओहि के बाद अपन जे कर के हत आगाँ बढ़ब के हत जे कर के हत करू ओर जते काउंटर बन बनबाउ हमरा सभके पास छै ने एगो काउंटर पहिले पप्पो के दुकान छलै ने एगो।
ह पता है कि चौक
आब दिमाग मे कि हिनका आबे छै जे हम कॉपी किताब के दुकान खोलब बुझलियै आब स हमरा तऽ ई चीज के सजेशन हमरा पता यै के देने हेतै
के पवन मामा
ई चीज ई चीज के सजेशन तऽ कॉपी किताब के सजेशन तऽ उएह देने हेतै
नय नय पवन मामा वला बात नय छै एना तऽ हम सच्चे कहै छौ कि हमरो इच्छा रहैके कॉपी किताब के दकान बेस्ट छै लेकिन कॉपी के साथ साथ प्रिन्टर जे होइ छौ
तू ओकरा कहै छै साइबर कैफे
हँ साइबर कैफे कहै छौ न तऽ एकटा जेनाकि तू देख साइबर कैफे यदि नहियो रहै छै बहुत जगह तऽ एकटा जेना जिराॅ क्स मशीन
नय तऽ फेर ओहोमे कोनो जादा इनकम नय भऽ सकैए बुझलही अगर कनि हल्का टाइम द के एक दू महीना एक महीना के काम छै पंन्द्रह बीस दिन के हम कनि बढ़ियां से टाइम दऽ कऽ सीख लिअ फॉर्म फॉर्म वर्म केना भरे छै सब किछ जाति आवासी आय सब छोट मोट काम छै
हँ
बुझलियै हेलो
ओ तोरा हँ सही बात छै
तऽ एते अगर अहाँ कऽ सकै छी तखन तऽ फेर अहाँ ठीक अइ अहाँ कहै छी
वएह न बड़ा कन्फ्यूजन लेकिन ओकरो छै लाइफ मे
हँ तऽ आब उ परेशान छथिन बहुत जादा आर घरो पर एलखिन तऽ की भेलै तऽ जहन एक दिन रुकलखिन दोसर दिन माँ कहि देलकै की
हँ
तऽ हमसभ तऽ हम रहै छियै तऽ हर चीज के तऽ हैंसे क टाइल दै छी सामने बला के ओतेक बुझाइ नय की बात छै नय छै तऽ माँ कहलकै जे माँ कहने हेतौ तोरा ई बात
नय हमरा एखन विशेष ओकरासँ बाते नय भेला
हँ तऽ माँ कहलकै जे नेहा दीदी के सेहो भए गेलै बी एड आब आब कथी करतै अपन आबि जेतै घरे अपन आबि जेतै आगू देख यौ माओ खिसिया गेलखिन कहलखिन हमरा किया कहे छै ई सब बात हम कोनो कहै छी तऽ चलि जाइ लेल ई ओ फलनाँ चिललाँ
तऽ एकरो ई सब बात ओकरा लग मे नय बाजऽ के चाही
गलती एकर तऽ छैहे एकरा तऽ बाजय के नहिये
तोरा जकरा लगमे बाजय के चाहि से तऽ तकरा लग तऽ तू बाजि नय पबै छिही
हँ
वएह बात छै ने आदमी आइ काल्हि ओते बाजै छै जतय ओकरा बाजय के मौका भेटै छै
तऽ एतौ आइब कऽ नेहादिक के जे छै से समझि तऽ दू दिन चारि दिन ठीक से रहौ फेर इम्हर उम्हर शोर काय खिच खीच बुझते छीही गांव घर मे
हँ हँ
परेशानी एतौ तऽ छैहे ने बहुत जादा परेशानी छै
दरभंगा मे ने
ब नै गाँवोमे हँ दरभंगामे तऽ फिर भी ठीक छै।
गाँवमे बहुत परेशानी छै बुझलियै
नै नै नेहा तऽ अपन कते बढ़िआँ जगह पर छै ओकरा ओतऽ पहनाबय के की जरूरी छै अरे पढ़ाइ जतय भऽ रहल छै शान्तिसँ ओ जादा जगह जरूरी छै ने
हम तऽ कहलिय चल अगर एतौ आबऽ चाहै छाए तऽ ओहो अगर कहल जाय तऽ एक मोनसँ नै रह चाहै छै बुझलहि
ओ नै रह चाहै छै तऽ हमरा कहबे केलकै जे मौसी पढ़ाइ यदि हम पढ़ाइ करय चाहबै तऽ हमरा लेल मतलब कर्जा पट्टी स ज्यादा ठीक नानीय गाँव अय।
हँ लेकिन ओतौ ओकरा दिक्कत भऽ रहल छै एकर सबके फैमिली ड्रामा स
कथी सँ?
इहो सब मतलब परेशाने छै आपस मे आ सब मे त जाए पड़ै छै नानी के साथ रहै छै से बात विचार बुझते छै।
हँ हँ हँ
आ हमरा हिसाबसँ पता छौ हमर माँ तऽ ई बात सुनै छै तऽ खिसिया जाइ छै।
हाँ
हमरा हिसाबसँ तऽ इएह बढ़िआँ रहै जे आरामसँ कतहु जॉब वॉब ठीकसँ करिता अपन ओकर ई वजह छै हम पता किया ई चीज सोचै छियाय जे आगाँ जीवन जे छै न से एहिसँ सेट भऽ जे नै तऽ हमरा एहन जिन्दगी देख रहल छी एहन सिचुएशन जे स्थिति छै जे शादी बियाह लड़का के भेनाइ मुश्किल छै
ओ तऽ छै तऽ धीरू मामा लए ई बात कहै छी तू
हाँ
तऽ धीरो मामा लए ई बात मौसा तऽ पहिलहो कहलकै ने जे दिल्लीमे रहितथिन दू साल ढाइ साल कतौ नौकरी चाकरी करितथिन विवाह दान भऽ जेतै तहिया देखल जैतै। लेकिन हीरो मामा स्ट्रगल करऽ चाहलकै से बतो
अखनो अगर देखि पता छौ कोनो चीज के लेल कोनो टाइम लिमिट नै छै अगर पता छौ हम अगर ई सोचऽ लगबै एहि मामलामे जे आब दसमी हमर भऽ गेल बारहवी भऽ गेल ग्रेजुएशन लगभग भऽ गेल नै बुझलिहि हम किछु नै कऽ पेलौ तऽ आब हम हाथ पर हाथ तऽ हमर जिन्दगी बर्बाद भऽ गेल आब हम जीक की करू ई सब अगर सोचबै कखनो कोनो एजमे
तऽ फेर ओईके बाद की हेतै सो सोचनाइयो बेकारे छै।
हूँ
तऽ किछु ने किछु तऽ एगो मजबूत फैसला लेबय पड़तै न आब देखी व्यापारो बिस बिजनेस जरूरी छै जे आदमी कऽ सकैए बढ़िआँसँ ठीक छै कऽ सकैए बुझलही लेकिन ओईके लेल बढ़िआँ अमाउंट चाही।
बिल्कुल सही बात छै अमाउंट चाही प्लस बिजनस बिजनस कर सँ पहिले ई दिमागमे बैसाबऽ पड़तै जे यदि बिजनस चलल तऽ बहुत बढ़िआँ नै चलल तऽ हमरा हताश नै हुअके अए।
आ तऽ किए हम हैब। ओ एगो रिस्क छै आ देखी चलबे करै छै पता छै चलतै किया नै पेशें केहन कोनो बहुत बड़का मिल फैक्ट्री थोड़ ने छै जे बहुत चलि जेते इई त दुकान भेलेय। नॉर्मल अगर ई समझियौ जे सेल वेल होइया तऽ ठीक य नय होइया तऽ कोनो बात नय की कऽ सकैत छी। हम्म जबरदस्ती तऽ अहाँ कोनो ग्राह केऊ पकड़ के नय लाइग सकै छीयै सामान खरीदबे कर हमरा मे
वैह न बहुत त बहुत तू चाइर गो दोस्तके कर्जा पट्टी से लऽ क जा सकैत छी
किछु भी नय कऽ सकै छियै कोनो भी चीज नय हम देखी पप्पासँ अगर हमरा पप्पा के तऽ बिलकुल भी इच्छा नय जे ई सब काज करता ई
लेकिन फिर भी ओ अपन किए किछु कहथिन तऽ ओ कहलखिन जे नय बढ़िआँ अइ बहुत नीक काज कऽ रहल छी अपन जे किछु हैत तऽ अपन कहब कोनो काज हैयत तऽ किछ भी